की हाल?
की करै छी।
की हाल चाल ठीक छी न।
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी।
राधे राधे।
राधे राधे।
अहाँके आवाज नहि आबि रहल अइछ।
एक मिनट रूक जाउ।
कोल उठेने छियै ने।
आब जइया अबाज।
अहाँके आवाज नहि आबि रहल अइछ।
रूक जाउ। आब जाइ या आवाज की करै छी।
नई किछो एखन तऽ। हँ हँ ठीक छी एखन दू पढ़ाई लिखाई चलि रहल छलै ओर सब कहियौ।
और सब ठीक अइछ पढ़ाई की करै छी।
उएह पढ़ाई लिखाई चलि रहल छलै अहाँके। की सब करे छलो अखन। अच्छा हम अखन एलहुँ हें बाजार से सब्जी सब ले गेल छलहुँ।
की सब सब्जी लेलहुँ।
परोड़ बैगन कटहर सब लेलहुँ हें एखन ओेकरे सीजन छै ने।
हँ।
मौसमी सामान खाय मे स्वादे किछ अलग रहे छै आ आम। के मौसम छै तऽ बिना आमके खाने नहि खायएल होय छै।
नई नई।
उएह दुआरे आम तऽ महगा भऽ गेलै तैयो की करबै मौसम छै तऽ। बिना आम्र खायइले नहि होइ छै।
खाना बैन गेल।
नहि नहि समयसँ खाइ छियै नौ बजे खाइ छियै त एखन खाना नहि बनैए बनि रहल छै।
ओ ओर पढ़ाई केहन चलैया।
पढ़ाइ बढ़ियाँ चल रहल अय।
कोन सबजेक्ट लेलहुँ।
हँ ओर सब कहियौ।
ओर सब ठीक अइछ अहाँ कहियौ।
हँ कतो घुमै लै गेल छलो की।
नहि नहि पढ़य लै गेल छलहुँ।
अच्छा।
मम्मी सब ठीक छैथ।।
हँ सब ठीक छै। आइ गेल छलौ मधुबनी त ओते गेलहुं ते मिथिला पेंटिंग के सामान सब लेंलौं।
अच्छा।
। हँ ओते गेल छलहुँ हेँ कनि मलतल घुमलोहुँ कपड़ा सब लेलहुँ गर्मी कते गर्मी पड़ि रहलैए।
हँ हँ।
आ बरसात दुरे त एग्जामो नई छूट जैत त आइये। तइयो गेलहुँ कहुना के छाता लऽक बहुत दूर चलऽ पड़ल।
इक्जाम भ गेल?
हँ इक्जाम सब भ गेलै, आब कनी रेस्टे मे छियै अखन।
अच्छा।
मिथिला के आनंदे किछु आओर रहै छै, मिथिला मे छी त ओकर आनंद ल रहल छी बढ़ियाँ जकाँ?
हँ-हँ बिलकुल अओर दीदी सबके पढ़ाई केहेन चलै छनि?
आओर सब कहियौ, आम फरल छला कि नै?
आम नै फरल छला अइबेर किनेक खेलौं।
अच्छा, हँ एम्हरो नहिये फरल छ्लैया। मौसम के की हाल चाल अछि?
मौसम अखन त ठीक अछि लेकिन बारिश बड्ड भ रहल अछि।
हँ एखन बारिश के मौसम छै त कनिक आनंद अबै छै, कनी पकौड़ा त छानिक खाउ।
हँ-हँ।
चाय कॉफी पकौड़ा सबके साथ आनन्दे अबै छै बरसात मे।
हँ बरसातमे त वैह सबसं आनंद मिलै छै।
हँ-हँ उहे त कहलौं। अहाँक खाना बना ल
नै नै अखन नै बनल अछि।
अच्छा की सब करै छलौं त?
अखन बैसले छलौं, अखने पढ़िक एलौं हेँ बैसल छलौं।
ओ
अहाँके त अखन इक्जाम खत्तम भेल त अखन नै पढ़ैत हैब?
ना एखन नै पढ़ब, आब एडमिशन सब हैत तकर बादे पढ़ाई लिखाइ सब चलतै।
हँ।
अखन त आब वैह, हँ अखन ताबे किछ किछ तैयारी सब चलि रहल छै किछ किछ के।
अच्छा। सुनलौं हें मिथिला हाट गेल छलौं घुमै ले।
हँ मिथिला हाट के आनन्दे किछु आओर छै न त कनी गेल छलौं, घूमो फिर लै छी अखन।
हँ।
तै दुआरे।
गर्मी तते छै न, ने गर्मी तते छै न जे मौसम दुआरे, मौसम लगलै बढ़ियां लगलै गर्मी तै दुआरे आनन्द अबैत रहै छै।
हँ।
मिथिला के त हाबे सब चलै गर्मी मे गर्मी बुझाइतो नै रहै छै, हाबा ततेक नीक चलैत छै से।
हँ।
ह
आओर बौआ सब ठीक?
हँ सब ठीक अछि। घर कते तक बनल अछि?
हँ चलि रहले ह अखन बांकी छै कनी, अखन चलि रहलै ह काम।
हूं।
अहाँ पढ़े ल गेल छलहुँ तऽ घुमतो फिरतो छी।
नहि इम्हरे मतलब इम्हरे अम्हरे दोकान सब चलि जाइ छी, घुमय लए कतय जायब।
इसकु रेगुलर करै छी, चल जाइ छी ने सबदिन।
हँ जाइ छी, सबदिन जाइ छी। कोनो काज रहैए तऽ एखन नहि जाइत छी, नै जाइत छी।
अच्छा! हँ हमहुँ आइ सब्जीक के बाजार गेल छलहुँ हेँ, सब्जी से उएह दाम बहुत बढ़ि गेल हे बरसात के कारण।
हँ- हँ सएह देखलियै हमूँ आयल छलियै तऽ देखलियै।
हँ। तहन आओर कहू।
आओर सभ ठीक अछि।
अच्छा खाना- पीना की सब बनै छै।
सब्जी रोटी बनैया।
अच्छा सब्जी रोटीसभ बनैत छै, अहींँ बनबैत छी सब्जी?
नहि -नहि मम्मी बनाबैत छैथ।
अच्छा आ शादी विवाह कहिया करब?
एखन नहि एखन तऽ टाइम छै।
हँ एखन टाइम जे पढ़बू- लिखू तखन।
हँ।
खाना सब बनबै छी ने। खाना सब बनबै छी ने मिथिला लड़की भऽ के मिथिला के अपना सबके चीज तऽ एबाके अछि।
हँ- हँ खाना सब किछु बनायल अबैया।
आओर कहू तखन।
हँ आब शादी के सीजन सब आबि रहल अछि, आंनद उठाउ खूब। के मिथिला मे भोज खाइ छी भोज।
हँ खाइ छी कतो- कतो।
मिथिला के चूड़ा दही माछ भात जे फेमस अइछ, चूड़ा- दही। ऊपर से अचार मिरचाइ लऽ के, बाप रे बा आ- अहा आनंद जे अबैया भोज सब में
हँ- हँ।
तऽ भोजमे की सभ छलए, गेल छलहुँ परसू खााय लए तऽ।
ओतऽ भाते दालिके छलए हे, भात -दालि सब्जी बड़ी।
हँ बड़ी तऽ मिथिला मे फेमस छै, बड़- बड़ी एकर बिना तऽ भोज शुभे नहि होइत छै भात- दालिके।
हँ आओर दही।
हं-हं।
इएह सब छलै।
आओर सभ कहियौ तहन।
आओर सभ ठीक अइछ।
अहां के खाना कखन तक चड़हत?
खाना आब बनि रहल अइछ, अखने चढ़ेलहु हां अल्लू परोड़ कटहर बिआ सबके सब्जी बनबै छी रोटी बनबै छी। दही उपर रहबे करै गर्मीे के मौसम छैं दही आम त रहबे करै छैय।
हॅं हॅं।
मंन्दिर में आनंद बड अबैया मिथिला के लड़की छी त ई सभ करैत हमरा बड आनंद अबैया मिथिला के। ई सभ करैत बड आनन्द अबैया।
हम्म
और सब कहू तहन माछ सब चले छैय ने बरसात के महीना छैं त माछ भात मिथिला के छी त ई सभ त चलिते रहैय छैय हफ्ता में।
हाॅं हाँ ई सब त चलिते रहैय छैय।
हाॅं मछली चावल ऊपर से कनि निम्बू ऐमें गारी दियो। मिरचाइ ल लिय दही ल लिय एहे हे अहाँ स्वाद।
हँ हँ और पापड़।
हँ पापड़। आइयो हमरा भोज छल। दुपहरिया में माछ भात के छला हा मीत मिथिला छी त माछ भाँत के छलैय आइ।
हाँ
त भोज के आनन्द उठा रहल छी। मिथिला में छी त एकरो त आनन्द उठेबे करब।
हम मिथिला में छी भोज के आनन्द उठेबे करब।
हम्म हम्म सेहै त कहलौं। और की सभ करैय छी।
और नैय किछो बैसले छलहुँ।
और साबन अबैया हरियर हरियर चूड़ी सब कीन लेब मिथिला के लड़की छी त पहिरब ना।
हाॅं हाॅं चूड़ी सभ गेल छलियै मार्केट लेकिन नैय मिलल।
ह चूड़ी सब हँ अखन आब आत आब आत स्टार्ट ऐ। परसु से चूड़ी हरियर कपड़ा बाबा के बेलपत्र लक। जल चढ़ेबैन नीक बड़ के कामना करब और की करब।
आ एखन त पढ़ाई लिखाई के बारे में फिलहाल।
और सब कहियौ मंदिर जाइ छी ने सभ दिन।
हँ हँ मन्दिर त सबदिन जाइ छी।
बगल में हमरो ग्राम देवता छैथ हुनके पूजा पाठ करै छथि हुनकर आरती करैत छी सेवा पाती करैत छी हुनके आगा रस्ता बनत और की करब।
हॅं हमरा मंदिर पर त एखन नवाह चलि रहल अछि।
हँ मंन्दिर सब में पूजा पाठ होइत छै त आनन्द अबैत रहैत छै न।
हँ बहुत आनन्द हे आबैय छै। और सभ कहियौ ताखाइन
आबाज जइय।
कतहु हल्ला सब भ रहल अछि कनि अहाँ एकान्त में जाउ ने।
हँ ये आब आब आबो होइया आब नै ने होइया।
नैय नैय आब नैं किछ के अबै छेल बौआ सब बजैत छेल शायद।
हम्म आब
हँ ठीक छै, नैय- नैय आ अबैया, साफ आवाज अबैया। अहाँ के आवाजो बड सुन्दर अछि, मिथिला के लड़की जे छी।
हँ -हँ, धन्यवाद! धन्यवाद! अहुँके बड़ नीक ऐछ।
हँ।
आओर तखन दीदी सबके बारेमे कहियौ, एखन बिआह तऽ नहि हेतनि।
आओर सब कहू?
आओर सब ठीक अछि।
लाइट अछि ने, अखन तऽ गर्मीके महिनामे लाइटो बड्ड कटैया।
हँ, कटैत तऽ बड्ड यए, लेकिन एखन अछि।
अच्छा! अछि ने एखन।
हँ, आ दीदी सब पसादी बियाह सब नहि हेतैन एखन?
ह ह
आओर सब कहियौ तहन--तहन।
आब आबाज आबैया ने।
हँ- हँ, आब अबैया।
दीदी सबके बियाह नहि हेतन अखन?
ह हइया करे खाना बनबै छलहुँ, फे रोटी जरऽ लागल छलै, ओेकरे उलटबै छलहुँ।
अच्छा! डिस्टर्ब भ रहै छै, तखन राखू।
नहि -नहि अखन डिस्टर्ब नहि भऽ रहल अछि, दीदी बनबैया रोटीसभ।
ह। आओर दीदीे शादी बिआाह के की अथी बात छैन, अखन नहि हेतनि।